हेलो।
हँ आवाज अबैय छौ।
हँ आवाज त अबैय छौ।
तब की हाल चाल छैय।
ठीक छैय तोहर की हाल चाल छौ।
हम त ठीके छियै ओतऽ सभ ठीक छौ।
हँ एतऽ एतऽ सब ठीक छौ ने।
हूँ हूँ। सब ठीके रहऽके चाही की।
हँ। आरो सब कही, नै नै अभी नै भेलै, आब हेतै।
ओ। हेलो।
हँ हेलो।
की बरसा गुन्नी होइ छौ की उमहर।
नहि आइ नहि भेलो हे वर्षा, कनिक भेलो हे बिरियामे। बेरियामे जब हँ वर्षा भेलो रहै तऽ ओहिमे फिलिम एगो देखैत रहियौ, बड़ा मजेदार फिलिम रहौ।
कोन फिलिम देखैत रही।
ई वला तऽ जानै छी ने राउड़ी राठौर
हँ हँ राउड़ राठौड़ हिन्दी फिलिम ने।
हँ।
हँ देखने छियै एक्शन मूवी छै।
हँ इहे मूवी देखैत रहियै मजा आबि गेल रहै देखऽमे।
बहुत नीक एक्शन मूवी छै ए तऽ, बहुत बहुत अच्छा सुपरहिट मूवी छै।
इहे में कहै छी जब मेरा एक ही ख्वाहिश है कि जब मौत मेेरे सामने हो तो मेेर चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कानऔर मेेरी हाथ मेरे मोछो पर दाव फेरती हो।
हँ, एकर फेमस डायलॉग इएह छै।
हँ।
एऐ मे एगो बच्चा रहै छै ओ कते मासूम रहै छै ने।
हँ, ओ ओकर मम्मी बेचारी के मर जाइ छै।
हँ।
ओ अपन मम्मी के बस गाना सुन सुन के रहे छै।
ओकर मम्मी नहि मरै छै पप्पा मर जाइ छै ने।
नहि ओकर पहिले मम्मी मर जाइ छै ओकर बाद पप्पा मर जाइ छै, पुलिसमे रहै छै ओकर पप्पा।
अक्षय कुमार।
हँ, अक्षय कुमार के मूवी छै ई।
ह हमरो याद आ गेलौ। हम बहुत पहिलेहे ई फिलि्म देखलियै रहे।
हम आइ देखलियै, कहाँ ने कहाँसे आबि गेलै आ देखलियै मजा आबि गेलै रहै।
हम तऽ सबसे बेसी देखने छियै आ टीवीए पर देखैत रहियै।
कथी।
मेला फिलिम।
मेला हँ मेला हमहुँ बहुत पहिले देखने रहियै।
जहिमे गीत अबै छै, मेला दिलो का आता है।
आ ओहिमे गुंडा रहै छौ गुज्जर।
हँ गुजर गुज्जर।
हँ।
इ फिलिम हम बहुत बार देखने छियै, बहुत बार।
ओ।
टीवी पर इएह सब फिलिम न अबैय छैय।
हँ आ भोजपुरीमे निरहुआ इ सभके।
हँ। मेला इ सब फिलिम अच्छा छैय।
हँ मेला इ सब फिलिम बहुत, हँ अच्छा छैय मेला फिलिम।
उहो सबसे अच्छा फिलिम छौ सूर्यवंशम देखलीही है कि नहि।
कोन।
सूर्यवंशम।
न इ फिलिम नहि देखलिये ह हम तो एकरा बारे मे किछ- किछ बता दे इ से अनुभव क के हमु देख लेबैय।
हम त बतेबौ त शायद याद आ जेतौ तोरा।
बता तऽ।
ओमे जे हीरो रहय छैय ओकर दूगो रौल रहय छैय एगो मे, एगो रौल मे ओ अपने एगो बेटा रहै छैय।
हँ।
आ दोसर रौलमे उएह हीरो बाप रहै छैय। त इ हीरा, हीरा वला फिल्म छौ हीरा बेटी।
कोन नय बता ने आरो कुछ- कुछ।
आरो तब उ ओकरामे ओकर तीन गो बेटा रहै छैय, लेकिन उ अपन सबसँ नालायक बेटा ओकरे बुझैय छैय। सबसे छोटका के।
ओ।
आ तब ओकर जब शादी होइ छैय त ओकर कनिया आइ-ए- एस बन जाइ छैय। देखली है कि नय।
न इ फिलिम नै देखलियै हम।
बहुत नीक फिलिम छैय। बहुत सुन्दर छैय।
हँ आइ देखिये लेबै आब तू कहले त आब देखिये लेबै।
देखियही देख क देखियही।
हँ।
आरो कोन सब फिलिम देखलीहै।
आरो ई फिलिम देखलहीयै कि नय।
कोन।
कथी दन त नाम रहय ओकर। कुली नम्बर वन।
कुली नम्बर वन। नय हम इ सब फिलिम नय हम जादा फिलिम देखबे नय करै छी, कोनो- कोनो अपन मोन केलक न त देख लेलु नय त नय देखै छी जादा। हँ थ्री इडियट देखलियौ है।
हँ थ्री इडियट हमहुँ देखलियै रहै एकरा बारेमे कुछ -कुछ बता दे हमरा। हम बिसर गेल छियै।
थ्री इडियट में तीन गो रहै छैय जेमे स एगो टॉपर रहै छैय रेंचो।
हँ।
रैनचोड़ दास।
हँ ओ एगो कु मे अथि एक्सीडेंट भऽ जाय छै।
ओकर दोस्त के भऽ जाइ छै हँ जे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनऽ चाहै छै लेकिन जबरदस्ती ओकर नाम लिखा दै छै आई टी आई कॉलेज मे।
ओ।
ग्रेजुएशन करऽ लेल। ओकर एक्सीडेंट, ओकर एक्सीडेंट भऽ जाइ छै तऽ उहेए मे न उ जाइ छै ओकर बाप के कहऽ लेल लड़का के बाप के।
कथी?
जे आपको अपना बेटा प्यारा है कि आपको उसको इंजीनियर बनाना प्यारा है। तब उहेए मे ओकर आँख खुलि जाइ छै।
हँ।
तभिये ओ सोचि लै छै कि नै जे ई करऽ चाहै छै न उहेए एकरा करऽ दै छियै।
हँ तब ओकरा ओ फोटोग्राफर बनऽ देलकै नइ?
हँ तभी ओ फोटोग्राफर बनऽ देलकै। आ पी के मूवी देखलीही रहेए।
हँ पी के मुवी- मुवी देखलीयै हम।
पी के में त आरो मजा अबै छै देखऽ मे।
हँ उ जे पान खाइत रहै छै एगो अथी रहै छै हीरो।
हँ आमिर खान।
हँ उ पान खाइत रहै छै हर समय मंदिर मे से पाय निकालैत रहै दान बॉक्स मे से।
ओ फिलिम तऽ आरो बेजोड़ छै।
हँ उ फिलिम बहुत अथी रहै इन्टरेस्टिंग।
बहुत उ मे हँसी अबै छै धमाल फिलिम देखलियै जइमे चारि गो हीरो रहै छै हँसाबऽ बला।
धमाल।
हँ धमाल।
कोन फिलिम ओकरा बारे मे किछ बताईं तब हम कहीं देखने ह
आर उ मे खाली हॅंसिये लागऽ बला सीन रहै छै खाली हॅंसिये अबय छै।
धमाल जइमे चार गो हीरो रहै छै ओकरा करोड़ एगो आदमी मिलै छै जे कहै छै एच के नीचे करोड़ हैं। हँ जे ओ अपन बाप के गाड़ी लऽ जाइ छै चोरा कऽ एगो।
हँ उहे बला फिलिम।
हम उ देखलियै हम उ बहुत अथी हँस्सीदार फिलिम रहय हँस्सी अबैत मे खाल
हूॅं।
आ उ मे एगो पुलिस बला रहय छइ।
हँ।
हॅं उहे सब रहै छै अइ मे।
हमरा तऽ सबसे बेसी मजा एतौ भूत वाला फिलिम देखऽ मे।
भूत बला फिलिम कंचना ई सभ।
हँ कंचना चाहे राजमहल। अभिये कनि दिन पहिले हम एगो फिलिम देखलियै हें, ओकर नाम नै याद अबै छौ। बहुत - बहुत द सीक्रेट लव फिलिम के नाम रहौ।
हँ हम ई सब फिलिम नै देखलियै ह।
बहुत उ में बहुत डर लगै छै रे बहुत भयानक फिल्म रहय। इ मे इ में की भेलै रहे से कुछ स्टोरी पता नै चललइ। लेकिन उमे जे हीरो रहैय न
हँ।
उ सिंगर बनऽ चाहैत रहै।
ओ।
आ सिंगर बनल सिंगर बनऽ लेल गेलै उ दोसर देशमे।
हँ।
ठीक न जब उ गेलय दोसर देशमे त ओकरा ओतऽ पर एगो लड़की पसन्द करऽ लगलै। ठीक, लेकिन कनि दिनके बाद ने जब ओकर लाइव शो हुअ लगलय ओ बहुत बड़का सिंगर बन गेलेए न तो ओकरा देख नहि पबई यएह चलते ओ लड़की मर गेलै, आ तब बाद मे न ओकरा, ओकरा पास एलै आत्मा बन कऽ आ ओकरो मार देलकै।
कथी बन कऽ अलई।
आत्मा बनकऽ आत्मा।
त ओकरो मार देलकै सिंगरोेके।
सिंगऽरो के मार देलकै। आ सबसे मजेदार बात की रहै से पता छौ।
की रहय।
ओ सिंगरो के नय पता रहय जे हम मरि गेलियै है।
त फेर ओ की गाना गबैते रहै।
ओ गाना गबैते रहय आ फेर ओकरा जब दोसर लड़की जे भेलै ने अथी तब उ लड़की पूरे सच्चाइके पता लगेलकै जे एकरा साथे की सब भेलय है। आ इ केना मर गेलय है सब चीजके पता लगेलकै तब पता चललै जे ओ मरल आदमी छैय। नहि त ओकरा बुझाइत रहय जे हम जिन्दा छियै ओकरा ओकर आत्मा निकल गेलै रहा शरीर से लेकिन ओकर शरीर तब पर भी चलैत रहै कियाकि ओकरा जिन्दा रहैके बहुत जादा इच्छा रहै उएह चलते।
आत्मा निकल गेलै त उ केना चलैत रहै।
अरे ओकरा एहसास होइत रहय जे हम जिन्दा छियै हम मरलियै है नय
ओहो।
एगो सच्चा घटना सुनली है हम बतैयौ।
कथी?
एगो सच्चा घटना।
हँ- हँ बता त हम नहि सुनलियै।
एगो अमेरिकाके कोनो आदमी साइंटिस्ट रहै।
हँ।
उ रिसर्च करैत रहै एगो आदमी पर
हँ।
उ रिसर्च करैत रहय जे सचमे आदमी जे सोचय छैय आदमीके मन मे जे होइत रहय छैय ह उ बात असलमे होइ छैय कि नय होइ छैय।
त फेर की केलकै।
ओकरा रिसर्च करऽ के लेल ओ एगो जिन्दा आदमी पर प्रयोग केलकै।
त ओ आदमी के की भेलै फेरो।
ओकरा पर प्रयोग केलकै जे ओकर बहुत छोटा सा गलती रहै ओकर छोटा सा मात एतबे गलती रहै कि ओ चोरी केलकै रहै।
हँ।
ठीक, कोनो के पॉकेट मार लेलकै रहे, पॉकेट में से पैसा चुरा लेलकै रहे
हँ तऽ फेर
तऽ ओकरा सजा देलकै की जे हम एकरा अथि मार देबै मृत्यु दंड देबै, मृत्यु के सजा देबै।
ओहो।
ओकरा पर टास्क करऽके लेल, प्रयोग करय के लेल
हँ तऽ ओ ओकरा लऽ गेलै।
नै तऽ ओकरा पर प्रयोग केलकै ओकरा की केलकै जे कहलकै जे हम तुमको साँप से कटवा के मार द देंगे।
हँ तऽ फेर ओ आदमी के की भेलै?
लेकिन ओकरा साँप से कटबेलकै नहि
हँ।
ओकरा की केलकै सुता कऽ आँख बन्द कऽ देलकै
आ इंजेक्शन दऽ देलकै?
आ एगो छोटका सुइया भोक देलकै ओकर पैर मे
तऽ की भेलै ओकर पैर के?
ओकर पैर में जे सुइया भोकलकै से ओ आदमी सही में मरि गेलै।
ओ।
एहिके चलते सब आश्चर्य चकित रहै कि जब एकरा साँप नहि कटलकै तब ई सही मे केना मरि गेलै।
ओकरा अन्दर बहम भऽ गेले रहै जे ओ सहिये मे साँप काटि लेलक।
हँ भरम भऽ गेलै, आ कर दिमाग मे चलैत रहै जे नहि हमरा आइ साँप से कटा देतै आइ हम मर जेबै, ओकर दिमाग मे ई बात चलैत रहै।
हँ ओहे कारण ओ मरि गेलै।
उहे कारण उ मर गेलै। आ जब रिपोर्ट चेक भेलै ओकर मृत्यु के कारण कथि भेलै ओकर पोस्टमार्टम भेलै तब की पता चललै से जानै छीही।
हार्ट अटैक
नै।
तऽ।
एकर पीछे के कारण पता चल लै जे एकरा सही मे साँप कटने छै।